हँ
जी दीदी प्रणाम
हँ हँ खुश रहू की हाल चाल
ठीक अछि अपन बताबु
हमरो ठीक अछि
की करै रीयै सब बढ़िआं यऽ
अच्छा अच्छा बस किछु नै उएह सब घर के जे काज होइया अपन सबके
अच्छा ओर सब सभ परिवारमे कुशल मंगल ने
हँ हँ सब कुशल मंगल कनि सर्दी खाँसी भऽ गेल छै मौसम दुआरे
हँ हँ ओ तखन सब हमरो मम्मी के बहुत जोर के भेल छै
हँ सबके भऽ रहल छै य पैघ के पैघ के सेहो छोट
हँ मम्मी के एकदम खाँसी करैत करैत तऽ पूरा माथा पेट पूरा गैस बना के अथी केने रहे छै
जहिया स अहाँके कोरोना गेल ने तहिया से खांसी जे छै ने से बहुत विचित्र वाला होइ छै सबके
हँ बहुत भयानक मम्मी के होइ छै बहुत परेशान होइ छै मम्मी
हँ हमर बड़की बेटी के वएह वएह भेले खाँसी तेहन भेले ने बाँकी सब ठीक भए गेले आ खाँसी सुखल वाला तऽ एहन भेल छै जे खांसत खासत जान लागे छै निकल जेत हं जेना उल्टी जकाँ भऽ जेतै
हँ हँ बच्चा सबके तऽ आ रहे होइ छै दिक्कत हँ हँ तऽ
हँ
होईते छै बच्चा अनमोल
ओर अहाँके भऽ गेल भोजन पानी
नहि अभी नहेलहु यऽ आब बइन रहल यऽ तब हम खायब
अच्छा
आ राति में रहै भोज बगल मे तऽ हँ तऽ ओ भोज मे बस चूरा दही चिन्नी आ नून मिरचाइ रहै
हँ हँ
तऽ ओते तऽ खायके ई सब चीज नहि ने मोन करै छै आ जते ह जते भात दालि चोखा या भात दालि सब्जी तरकारी तिमन निक लगे छै अते चुरा दाहि आ हैं लेकिन बात की रहे छै ने हमर सबके मेन मुद्दा रहे छै भोज जैब एकटा हँसे के खातिर
हँ बातचीत सगी सगे हँसी ठेल्ल
घर मे तऽ सब सब रंग के खाइ छै लेकिन भोज मे तउ रंग चंग के गप रंग छंग छ् के सब अथी बात विचार सब जे होइ छै ने उ बड़ नीक लागे छै तऽ ओहि खातिर शुरूमे तऽ हम कहलियै फोन करलकै ने लड़की सब कहलियै क हे गे हम नहि जेबो भोज खाय ले हम खाय लेलियए कहलके हौ आबऽ ने की भए गेले खैय नीक लागत बै बाजबै हँ गेलिय ठीके खूब हँसी मजाक सब भेले जकर चर्चा से नहि आ आबे घड़ी मे ओ ने मम्मी के थारी दए देलखिन भोजी तऽ ब गली में रस्तामे अथी रहै पइन थाला रहे चप्पल हमर लसक लऽ चप्पले टूटि गेल हे हा हा तब कहलियै छौरी सब तोरा सब के कारण हमर भोजके अथी भोजके कारण हमर चप्पल टूटि गेल ता लागि गेल कहलकइ अच्छा कोनो हँ से कहलकै की हँ कहलकै एको क्षन त एलहक सबके साथ बैठ खेलक एकटा भोज तऽ तोहर छुटिए ने गेलह कनि
आब हमरा सबके कहाँ भेटैया भो भोजसँ
तऽ गाँव आबे हेबे तऽ ओहन मौका थोड़े होय हयत जल्दी तऽ तऽ हँ नीचा नीचा में बैठ क खाउ सब एत आहा लग ह ह
दऽ देत मिठाई तिठाई जे रहल भोज सब में
ओ हँ हो हल्ला भए जाइ छै बड़ नीक लागै छै तऽ ओहि खातिर भोज सब ओना तऽ हमरा सबके बहुत कम होइ छै हमरा सभके के गाँव छोट छै ल भोज बहुत कम होय छै त तैयो जाय छिये कतहु कतौ से देलक ते एक तऽ बारीश सब तते परेशान करे छै कियाकि उ सब बेचारा सब भूखल रहे छै छै सबके परसतै तब ने लास्टमे खेतै तऽ ओहि खातिर हमस गप करैत करैत जे कनिटा लेट क दय छियै से ओहि ल ओ कीड़ भए जाय छै तोरा खायल नहि जाइ छौ जल्दी से हमरा सब के भूख लागल छै कहलियै रे हमरा सब के गप करे ल दए ने तोरा सब के तऽ ढेरिक भोज हय छ दोसरो गांव सब जायाक भोज खााय छ तऽ एहि सब लए कऽ नीक लागै छै गौ सबमे
हँ आ लड़की सब अहाँ के दोसर गांव ने अपने गांव धरि खाय
गाँंव अपने आ ओहो में आब अपने टोल टा लय के रहे छै
हँ आब कहाँ आब ओहन नहि अथि की कहै छै आब लोगो नहि ने रहल बेसी पहिले बहुत बड़का बड़का भोज होय गाम गाम होइ गाम दोसर टोल एक टोल दो दू ोल तीन टोल त
नहि नहि एखनो ईसभ भोज होइत छै हमर सभ तरफ लेकिन मर्द टाक
हँ मर्द वला औरत नहि जायत दोसर टोल अपन टोल मे जायत आ ओना ओना तऽ अ अथी चलैत छै ने की कहैत छै अहाँके बहुत सारा भोजमे अथि की कहैत छै पुरखे पुरखेके देत आ श्रीगण ले भेज देय छै ओकरा तऽ हमरो सब
थारी ले आनू हँ घर मे खा लेकिन घर घर मे अगर जे दोसरो टोल से आबे छै ने ते घर में खाय मे मजा आवे ने छै कियकि सब चीज सब चीज एकमे अथिी मिल जाइ छै
भऽ जात आ ठंडा भ जायत
हँ आ तकर बाद फेर ओहन गपशप तऽ मिलैत नहि छै दस टाणआदमी दस रंग के गपे छै भोज में ओहि लए क ओहि ले क भोज खााय मे नीक लागे छै
एक मजे अलग छ ने बैस क पत्ता पर सब संगे खेना एकटा अलगे बात छै
हँ वएह अभी पन्द्रह दिनसँ जे भोज खा केलहु सभटा राति पूछे रहे रिचादी केहन रहल सगरो भोज केलियै बहुत बढ़िआँ रहलौ
हँ सही बात लेकिन अपनासभके चूड़ा दही तऽ नहियए नीक लागत अपना सभके ओही नीक लगतै भात दालि तर कारी तरुआ पापड़ चटनी अचार जे दै छै ह खुश भऽ जाइत छै अ तऽ ओहिमे ओहिमे कनि खेबो करबै चूड़ा दही त धस
नहि नहि से ओना रातिमे हम कनिटा खा लेलियै राति कहलियै ओ भोज खाय ले नहियए जेबे रस्ता मे पानि छै अनेरगो की कर ल जायब तब क खा लेलियै र घर पर तऽ ओतय जायाक एक र्ती बस चूड़ लेलियै बच्चा जका
आहा आआ
आब भोजन सब म फेकियो दियौ ओहो नहि नीक बात छियै ककरो पैसा लागलैया तऽ ह
अन्न के अथी नहि करबाक चाही ओनाहितो अपन अन्ने इज्जत अन्न के करबाक चाही कत कतौ खाय भोज
किआकि उएह अन से अगर इज्जत अहाँ करियऔ तऽ उएह अन अहा के इज्जत करत अके अहाँके जहिया कहियो नहि रहत कतहुसँ आबि जायत
आ ओकर सबके हालत बुझियौ ने जेकरा नहि भेटे छै खाय लए ओकर सब केहन हालत हँ
ओहि खातिर ओ से ओ ओना भी हमर मम्मी कहै छथिन जे सिझलका अन्न फेकैसँ ने बहुत पाप लिखै छ
हँ बात तऽ सही छै नहि फेकबाक छाही हमरो सबके इएह है कि नहि फेक त फेकब कोनो हाल मे
नाउ या एतबा भोज सब मे लिअ जे अपना खाय सकी य फेकायल ने जाय
हँ जेना अपन घर में बनबै छी लिमिट में तेनाहिते अहाँ बाहरो मे करू ओतबे बनाउ ओतबे लिअ
एहि खातिर भोजो सब में हम ज्यदा नहि ले छी ने
हँ हँ
तऽ अहाँसब तरफसँ हँ कहियौ अहाँ सब तरफके तऽ भोज सब अजीब भोज सब होयत बढ़िआंँ
हँ हमरा सबके तरफ तऽ भोज ब‌ुजीय‌उ होयइते रहै छै कखनो गाँंव गेलहु तऽ उएह छै ने आब केओ बूढ़ पुरान मरि गेलखिन या किछु गेल त भ बि ओकर बाद मूड़न के अपना सबमे तऽ अइयो बहुत किछु ने अपन सबके अथ धर्म कल्चर मे बहुत किछु हय ने संस्कृति अपन सबके बहुत किछु ह तऽ किछु ने किछ के भोज लागले रहत कखनो जायब ने तऽ ककरोऽ ब रहत त ककरो किछु रहत त इ सबके भोज लागल रहैत छै लेकिन ई छै कि कि हमस अथी आब सासुर मे जाइ छी तऽ सासुर मे तऽ जा नहि सकै छी तऽ ओएहे हमरा सब लए आबैए पारस जकरा कहै छै
अच्छा अहाँसब पारस कहै छियै ओकरा ओ हमसब कहलहुँ ओकरा थारी अन आर बहुत बात उधरका अलग होय छै इधरका अलग
हँ हँ लेकिन देखियौ अपना सबके सब तऽ एके छै ने छै तऽ सबके एके तरीका काकनी बोली अलग छै
हँ छियै सभटा मै मैथिलिएसँ मिथिलेसँ लेकिन फिर भी कनिटा बात इधर उधर
बस बस बस अ बुझियौ कि कि अथि की कहै छै अहाँ के सबके अपन अपन अथि की कहै छै बाजे के तरीका कनि अलग भऽ जाय यौ कनि कनि बाकि ठीक के बाजै छी अपना सब त इएह छै अपन सबके संस्कृति बुझलियै हर तरह के भाषा बाजल जाइ छै हर जगह के कनि अलग अथी भऽ जाइ छै अहाँके भोज के तरीका बाजे के तरीका तहिके बाद पहिरायन ओढ़हान तऽ ओहने छै महिला सब साड़ी पहिरै छथिन आ पुरुषसभ अहाँके पहिरला गाँंव घर में धोती कुर्ता तऽ ओ तऽ सब एके ह आ लड़की सब सूट पहिरले लेकिन आइ कल लो पढ़ लिख लेलकै तऽ जींसो पहिरे छै कोनो बड़
आ तकर बाद फेर अपन सबके शादी बियाह में विध व्यवहार सब
हँ लेकिन अपन सबके जे विध व्यवहार अ से हमरा ने लागे कत त होइत हैत बकी लोक सब की करैया आइ काल्हि हल्दी करत मेंहदी करत त अपना सब ई सब होइ छल लेकिन आब अपनो सब करऽ लगलियै देख कऽ हल्दी करऽ लगलियै मेंहदी करऽ लगलियै ने तऽ अपना सब में सीधे विवाहे होइ छले अहा
हँ नहि मेहदी दोनो भी पहिले साद सुल्ला एले हे जे शादी के दिन ही लगबे रहै तऽ आब एक दिन पहिले हँ त हमहुँ देखलहु ये आ तकर बाद एक दिन पहिले आब हल्दी लगबै लागलै तऽ मेहदी लगबै लागलै आ जबकि हल्दी ह हल्दी अपन संस्कृतिके नहि छियै
नहि नहि नहि ई अपन संस्कृति एहि द्वारे नहि है अपना सभमे ईसभ किछु नहि होइ छै अपना ह लेकिन अपना सभमे जे विवाह होइए तऽ ओहिमें देखै छियै बर कनिया दुनू के मंत्रोच्चारण करय पड़ैत छै एनाहिते नहि होइ छै अपन सबके ते ने कहलहुं अपन सबके बहुत अलग होइया अपना सबमे कि जेना अथ बकी लोग में देखबै नाच गाना अपना सब मेन छै अथि की कहै छै अहाँके अथी ओ जे पंडित जी अहाँके मंत्रोच्चारण करेता तऽ मेन अहाँके ओ अइ कि सही सही मंत्र के उच्चारण करियौ अहाँके विवाह के की कहै छै मतलब अपन सभके बहुत बढ़िआँसँ होइएा तरीका
हँ कन्यादान सिन्दूरदान सबकुछ
सिन्दुर दान लाबा
हु हँ हँ ई सब सब रंग होइए अपना साभ बस से ई जेना अहाँ सबके कोजेगरा होइया ने
हँ कोजगरा होइया हमरा सबमे
कने होइए
अच्छा अच्छा तऽ हँ अपना हमरा सभमे होइया ई चीज कौड़ी खेलइ छथिन जकरा में कौड़ी होइ छै अथी शंख के छोटकी छोटकी की कौड़ी त ओ की कह छै जी चिन्हैत हब तऽ ओ भाय अथि की कहै छै अ साला से खेल खेलाइ छथिन दामाद घर के जे रहै छथिन तऽ हँ ह आ कोजगरा में जे छथिन से की कहे छै लड़की जे होय छथिन कनिया तऽ हुनका कहे छै बाहर नहि निकले ला घर अन्दरे रहै ला ओ नहि देखथिन किछु हँ से
अच्छा ई तऽ एहिबर हम देखबै कियकि हमर दीदी छै ने क दीदी बुआ जे होइ या ओ हमर निर्मली मे छै रहै छथिन तऽ हुनकर बेटा के हुनकर बेटा शादी भेलैय ने सार तऽ ओ कहलखिन ये जे कोजगरा मे तोरा सबके कहबो आबे ले
हँ हँ तऽ देखा बड नीक लागत आ मखानो भेटत मखान खूब भेटै छै हँ मखान पान बुझलियै अपन सबके तऽ जाने ते छी कि मिथिला के कथी छै पान मखान माछ तीन चीज बुझल हत अहाँके तऽ अपन सब ओतऽ के पान मखान माछ तऽ नामिये य त ओएह सब होइ छै बुझलियै नकली माछ के अथि की कहै छै अथि भेजल जाइत छै से अहाँके चाँदीके ओहि सभके सभ बहुत किछु बहुत भार आबै छै अहाँके लड़की ओतयसँ लड़कियोतऽ से ऐते सब कििछु पान मखान मिठाई आ लड़का ओतऽ बटाई छै अंगगने सब आयत सभके मखान दै छथिन
हँ से ई सब वीडियो सब मे देखलियै या मधुबनीे तरफ सब के लड़का सब के एना देखलियै लेकिन आ तक आ मतलब अपना ईधर नहि देख
हँ हँ तऽ कोजगरा सब जगह नहि होइ छै ई बात तऽ सही कहल ग ओना हमरो सासुरमे
हँ
कोजगड़ा नहि होइ छै मतलब सबके अपन अपन एकटा नियम छै लेकिन हमरा सबके अपन